ओ
प्रणाम प्रणाम मित्र केना
प्रणाम हम बहुत बढ़िआँ छी भगवानक कृपासँ सभ बढ़िआँ छी अपन सुनाउ
हँ हमरो ठीक छै सब सब नीक छै हमरो
बहुत बढ़ियाँ तऽ आइ हम एकटा रोचक विषय पर चर्चा करब हालक वर्षा सबमे भारत मे फुटबॉलक लोकप्रियता लगातार बढैत जा रहल अछि जतेक पहिने लोकसब केवल क्रिकेटक चर्चा करैत छलाह आ फुटबॉल प्रति सेहो रुचि बढ़ि रहल अछि
बिलकुल हमरो एनही लागैत अछि विशेष रूपेसँ जे युवा सभमे फुटबॉल के प्रति जे आकर्षण बहुत बढ़ल अछि विश्वके जे विभिन्न फुटबॉल लय के छै आओर अन्त्राष्ट्रीय लीग छै आओर से सोशल मीडियाके भी प्रभाव के कारण लोकसभ अब फुटबॉल के विषयमे बेसी जानकारी राखय लागल आ रुचि भी बढ़ल छथिन
सही कहलहु पहिने तऽ फुटबॉलक केवल किछु राज्य धरि सीमित मानल जाइत छै नहि तऽ आर देशक विभिन्न भाग मे लोक सब यही खेला से अपना आबै लागल छथिन विद्यालय या कॉलेज स्तर पर सेहो फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित होइत अछि
हँ हँ विशेष रूपसे पश्चिम बगांल जे भए गेल गोवा केरल मणिपुर मिजोरम आओर किछु पूर्वोत्तर भारतके राज्य सभा मे आब फुटबॉलके लोकप्रियता बहुत पुराना अछि आब अपन राय सभ सेहो एहि खेल के विकास लेल प्रयास करल रहल छथिन
बिलकुल हमरा मोन अछि जे भारतीय सुपर लीग अर्थात आइ एस एल सुपर शुरू होयबाक बाद फुटबॉलक लोकप्रियता मे काफी वृद्धि भेल अछि लोक सब अपन अपन टीमक समर्थन करैत छथि आ मैच देखय मे रुचि लगैत अछि
हँ बिल्कुल आइ एस एल के कारण जे देशमे फुटबॉल के वातावरण बनल अछि ने ओ विदेशेके खिलाड़ी आ प्रशिक्षक सभके आगमन से भारतीय खिलाड़ी सभके सिखबय के अवसर भेटल छथिन आर ओ खेलयके स्तरेमे सेहो सुधार भेल अछि
बिलकुल मुदा एतेक विकासक बावजूद भारत फुटबॉल मे विश्व स्तर पर वो स्थान प्राप्त नही कैर सकल छियै प्राप्त करबाक क्षमता रखैत अछि
हँ ई बात सत्य छै प्रतिभा के कमी नहि छै बल्कि मुदा आधारभुत प्रशिक्षण व्यवस्था आ दीर्घकालीन योजनापर आओरो बेसी ध्यान देबय के आवश्यक छै
बिलकुल जखन हम अ यूरोप अथवा दक्षिण अफ्रिका के अमेरिका देश सबके फुटबॉल व्यवस्था देखैत छियै तऽ बुझ बात तऽ अछि ओते बच्चा सब के बहुत कम उम्र से व्यवस्थित प्रशिक्षण देल जाइत अछि
हँ भारत मे सेहो एहन व्यवस्था धीरे धीरे विकसित भए रहल अछि मुदा आबैहुँओ बहुते गाम आ छोटा शहर मे परिवर्तन प्रशिक्षण केन्द्र उपलब्ध नहि अछि कतेको प्रभावशैली बत अच्छा अवसड़क के अभाव मे आगे नही बढ़ि रहल छथिन
बिलकुल आर्थिक पक्ष सेहो एकटा महत्वपूर्ण विषय अछि बहुत परिवार चाहैत छथि जे उनकर बच्चा पढ़ाई पर बेसी ध्यान देत कारण खेले क्षेत्रमे सफल होयबाक अवसर सीमितझ बुझाइत अछि
बिलकुल जे खेलयके क्षेत्रमे रोजगार भए गेल छात्रवृत्ति आर भविष्य के स्पष्ट अवसर बढ़ल तऽ माता पिता सेहो अपन बच्चा केँ फुटबॉलर खेलबय के प्रोत्साहन करता
बिलकुल हमरा लागैत अछि जे विद्यालय स्तरपर सँ फुटबॉल के मजबूत बनबैपर विशेष ध्यान देबाक आवश्यकता अछि
हँ बिलकुल जे विद्यालय है अ स्थानीय क्लबसी इके प्रतिभाशालीन खेलाड़ी सभ के उचित प्रशिक्षण दे तऽ भारत के भविष्य बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकैत अछि फुटबॉल
बिलकुल आजिब चर्चा तऽ बहुत रोचक लाग रहल छी तऽ भारतक फुटबॉलक चुनौती खिलाड़ी सबक समस्या महिला फुटबॉल आ भविष्यक सम्मान समभावनाक विषय मे वि तह से चर्चा आगे बढ़ाइ
हँ तऽ हम कहैत छी बिलकुल- चर्चा के आगे बढाइल जाइत जरूरी छै
तऽ हमर विचार में सभसँ पैघ चुनौती आधारभूत सुविधाके अभाव अछि बहुत क्षेत्रमे गुणवत्ता पूर्ण मैदान प्रशिक्षण केन्द्र आधुनिक उप करन उपलब्ध नहि अछि
हँ सही कहलहुँ जखेन कोना खेलाड़ी के उचित मैदान प्रशिक्षण आ नियमित प्रतियोगिता नय भेटत तऽ ओकर प्रतिभा पूर्ण रूप से कैसे विकसित होयत ओ तऽ कठिन न भए जाइत
बिलकुल दोसर समस्या ई अछि जे क्रिकेटक तुलना में फुटबॉल सबके कम आर्थिक सहयोग भेटैत अछि प्रायोजक निवेशक आ मीडिया कवरेज मात्रा बढी़ रहल अछि मुदा एखनों बहुत सुधारक आवश्यकता छय
हँ हमरा लागेत अछि जे ग्रामीण क्षेत्र मे बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी छथिन ओ सभ दिन भरि फुटबॉल खेलैत छथि मुदा उचित मञ्च सही नहि भेटबा के कारण ऊ राष्ट्रीय स्तर पर नय पहुँच पाबैत छथिन
बिलकुल भारत क गांम आ छोट शहर में प्रतिभाक कोनो कम नय अछि आवश्यकता केवल ई अछि जे प्रतिभा सबके चिन्हल जाय प्रशिक्षित कयल जाय आ सही दिशा प्रदान कयल जाय
हँ यहाँ महिला फुटबॉलर के स्थिति पर अहाँके की विचार छ‌छी
महिला फुटबॉल मे सेहो सकारात्मक परिवर्तन देखय लेल भेटल रहल अछि कतेको युवती राष्ट्रीय य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर परर भारतक प्रतिनिधित्व कै रहल छथिन मुदा हुनक लेल सेहो आओर बेसी सुविधा प्रशिक्षण आ प्रतियोगिता क आवश्यकता अछि
हूं जखन महिला आर पुरुष दुनू वर्ग के खिलाड़ी के समान अवसर भेटत तखन। देशक के फुटबॉल व्यवस्था आओरो मजबूत बनत।
बिलकुल। खेलक विकास लेल समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक अछी प्रत्येक वर्ग क्षेत्र आयु सामूहिक समूह आ अवसर भेटक चाही
हँ आ भारतक भविष्य आंहा के विषय मे बात करी कि आंहा मान छी जे भारत भविष्यमे फुटबलमे बेस विश्व स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कैर सकैत अछि
निश्चित रूपसे भारत जनसंख्या युवा शक्ति य खेल प्रति बढ़ैत रुचि देखल जाय। तऽ सम्भावना बहुत पेघ अछी जे सही योजना प्रशिक्षण आ निवेश जारी रहत तऽ भारत निश्चित रूप से फुटबॉल में महत्व पुण स्थान बना सकैत अछि।
हँ हमरा सेहो एहन विश्वास अछि आब बहुत अच्छा सब मैसी यऽ रोनाल्डो के जका खिलड़ी सबसँ प्रेरणा लेत छथि जब कि हमन के भारतीय लेजेंड जे। सुनील छेत्री अछि ओकरा से लेबे नहि करै छै। छथि फुटबॉलके जे अपन। करिअ बनाबऽ चाहै छथिन उ सबके ई तीनू से प्रेरणा लेबबाक के जरूुरत अछि।
हमनीके तऽ सुनील छेत्रीसँ प्रेरणा लेबाक के बहुत जरूरी छथिन। कहै छै कि अपन घरे सबमे भारतमे एतन। बेसी बे बढ़िआँ-बढ़िआँ खिलाड़ी अछि ई सबसँ अगर प्रेरणा लेब। तऽ ओ सबसँ सिखैके मौका मिलत आओर। ईसभ कतेक खेलैत छी ईसभके क्लबमे ज्वाइन होइके सेहो मौका मिलत ई सबसँ प्रशिक्षण ले के सेहो मौका भेटत। तऽ तोरा की लागत छ।
हमरा उएह लागै छी। अ जे मीडिया जे डिजिटल प्लेटफॉर्म सेहो। फुटबॉलके प्रतियोगिता बढ़ाबैमे बहुते महत्व भूमिका निभा रहल छथि
बिल्कुल। तऽ। जखन प्रेरणा सङ्ग अवसर सेहो भेटत तखन प्रेरणा अवश्य सकारात्मक होयत। तऽ। अब लोकसभ विश्वके विभिन्न लीगमे मैच देखैत छथि। रणनीतिक बुझैत छथि अऽ खेलक तकनीकसँ प। शिक्षक विषय मे सेहो जानकारी प्राप्त करैत छथि ई तऽ बहुत बढ़िआं छै नऽ।
हू-हू। कोुल मिलाक देखल जाय तऽ भारत मे फुटबॉल कऽ यात्रा। चुनौती पूर्ण आवश्यक अछि मुदा। प्रगतिके दिशामे सकारात्मक देखइत अछि।
हँ जहाँ सरकार खेल सगठन। विद्यालय प्रशिक्षक खिलाड़ी। अऽ साजसँ मिलके प्रयास करत तऽ भारत फुटबॉलक क्षेत्र मे एकटा नव पहचान बना सकत।
आइ के चर्चा तऽ बहुते ज्ञान भरधक आऔर प्रेरणादायक रहल। फुटबॉल वर्तमानक स्थिति आओर भविष्यके। सम्भावनाके विषयमे बहुत किछु सिखै लेल भेटत।
बिल्कुल हमरो तऽ आजके चर्चा बहुत प्रेरणाादायक बुझाई। तऽ वर्तमान स्थिति आर भविष्य्यक। लेल बहुत कछु सिखय लेल भेटल। तऽ ठीक छै हमरा सेहो बहुत प्रसन्नता भेल आशा करैत छी। जे आने वाला समय वर्ष सब में भारत फुटबॉलक और मजबूत होय। अन्तर्राष्ट्रीय मञचे पर देेशक गौरव बढ़ाव।
या। इहाँ बताउ नि तोरा कोना खिलाड़ी अपनाके नीक लागत। फुटबॉलमे।
सुनील क्षेत्री हमरा बहुत नीक लागल
ह हमरो ठीक ओएह पसन्द छै
चलो तऽ ठीक छैय